की हाल छै यौ
ठीक छियै अहाँ बतबू की हाल चाल भाय साहब
हमरो हाल चाल ठीक छै
ठीक छै कि सभ करै छियै अहाँ
अभी तऽ ऐसइये बैठल छलियै
अच्छा बैठल छलियै कि सभ खान पीयन भेलै अहाँके
खान पान ता आइ कोनो बनले रहै चावल रोटी दाल सब्जी सलाद
आ बड्ड नीक पेनलै आ आज तऽ मंगल छथिन ने तऽ मीटो माछ नहिए होइत
नहि एकना शादी सादा रहय
ई बात तऽ सही कहलहु आहाँ आओर सब बतबु की करै छियै नूनू आर केहन छै
नूनू आओर सब ठीक छै गरमीये जितना पड़ि रहल छै नीनू आ थोरे
बड्ड गर्मी छै भाय साहब एतने गर्मी छै ने भायजी की कहब हम एते इम्हर गर्मी छै इतने गर्मी छै गर्मी छुट्टी भए गेलै कहीं गलियो ने बच्चा आरके लेके ओ सभ भौजी आओर केहन छै
भौजी आओर सब ठीक छै शाम नहि गेल छलियै रऽ इधर
की भेलै भाई साहेब
गाँव नहि गेल छलियै रहै इधर
कहाँ गेलियै छल थोड़ा सा मोन दब रहै तहिसँ नहि गेलियै आ कनिटा सोचलियै कि जायब तऽ नहि गेलियै जाइ छी जयबै पूजा पाठ सोचै छियै गृह प्रवेश छै ने तऽ जायब तें से अहाँ कही छै की हँ खान पीना भए गेलै आब की बनैतियै रहे सोया ब बड़ी के सब्जी बनलै तरकारी आ भात बनेलियै दालि बनेलियै कनिटा रोटी बनेलियै भुजिया बनेलियै एक इ सब बनेलियऐ ओ नूनू खातिर रोटी बनाये के परै ने तैसँ
हँ नूनू खाय छै रोटी नूनू रोटीये खाय छै
हँ नूनूके रोटी दए दै छियै ने तऽ ठीक रहै छै नहि तऽ बर तंग करै छै छै आओर सभ बतबू अहाँ तब खूब आम खाइ छीय ने
मारि पीट भेल रह कि
ह आओर सब कहूँ चलू ना हम मन्दिर आर घुमि लेब
कहां चलबै बाजू
जानकी मन्दिरके बारे सुनै छियै बढ़िआँ छै हम्मे तऽ कभी नहि गेलियै हन ना
सत्ते
जानकी मन्दिर
कहाँ पर छै
जानकी मन्दिर हम नेपाली आर मे सुनै छियै ओत तऽ ओतऽ तऽ हम नहि जानै छियै लेकिन चलबू तऽ चलू ने देखब बहुत तारीफ सुनै छियै वहाँके
कब चलबे बताबू
चलू ने प्रोग्राम करे छी हमहु एकर से बात करे छी हम अपन मालिक के त बोले छी अहाँ अपन भाय साहब से बात करू ने अहाँ बोलबै तऽ जाइत ओ
हमर तऽ नहि सुनै छथिन
अहाँके नहि सुनै छै
ह हमर तऽ बात ने सुने छै
नहि करना जाँके बात
ही सुनै छै भाय साहब हो
आँ
हमे बोले कूछ उ करैत कुछ
एना थोड़ होइ छै
ते स छुट्टी नहि छै की नहि छै बच्चा सब थोड़े मानै छै बाप छुट्टी नहि छै आ छुट्टी छै बच्चा बुतरू नहि मानै छै तऽ चलबौ ने शनिवारके चलब आ रबि क चलब
हेयो अहाँके मालिक मानेय नहि य अहाँके तब अहाँ नहि बाजै छियै
की बाजै छी हमे अहाँ बात करू ने अपन भाय से अहाँ बात बड़ छियथिन तऽ अहाँ बात करब तब तऽ
अच्छ रुकु आय रातिमे गप करै छी रातिमे बात करै अछि
हँ साँझ खुना आयत ने तऽ अहाँसँ बात कराब अहाँ बात करब तऽ हम बोलै छिय तऽ हमहूँ पैकिंग आर करब ने अहूँ भोजीके ले लिआयब मम्मी आओर क लेलेब
हु
मन्दिरो भए जेयतै थोड़ा झरनो आर घूमि लेब
हँ गर्मीमे झरना आर घुमनाह जरूरी ने
हँ ऐकरे खातिर झरना घुमि लेब हँ मन्दिरो चेल जायब वाटरो पार्क चल जाय है सब जगह यहके घूम फिर ले तऽ अच्छा रहैत भायजी अहाँ कार्य स जुटल छीयै कार्य त बड़ नीक न काज दै छै
कोन
काज से जुटल छियै कार्य से कार बड नीक नीक काज दै छै बड बड सुंदर सुंदर काज देय छै
ह जूठल छियै हमरो बड़ा नीक लगै छै
हँ ते छै सब काम करू जल्दी जल्दी जो टास्क देल छै ने ओ जल्दी जल्दी पुरा लियो बड़ सुन्दर पाइ भी भेटल छै हमरा तऽ भेटल छै हम तऽ जल्दी जल्दी कर लैत छियै काम धन्धा काम धन्धा करे के बाद हमे तऽ मीटिंग भी अटेंड करलियै बड सुंन्दर सुंन्दर बात बतबइ छै बड सुंन्दर सुदर ज्ञान होइ छै आओर की सभ चाही ओ घर बैठे महिला काम देलकै ई बड बड़ी बड़ी बात छै